गोर लगै छियनि बहिन की हाल समाचार हँ बढ़िआ छी बड़ दिन पर याद केलथि कतऽ छलखिन ह
कथू ने एखन छलौ है बात
ए यै दू दिन स इ झाड़े फिरैत छलखिन हेँ हम कहै छियै दू दिन भग भेलै सोलवाइ तुलवाइ भऽ गेल छनि कहे छथिन दू दिन से बाथरूम मे छलहुं हेँ दू दिन भऽ गेल बाथ केेला
हमरा सुनाइ किछु आओर देलक कनियाँ
कहने रहियै हम हिनका बेसी एरकंच कर्तन बना कऽ नहि खाायलए गैस भऽ जेतनि लेकिन इ कहा माने छथिन जी तऽ सनकल छनि किने हिनकर
आओर कह नहि कनिया बढ़ियाती मुह धोलहु हँ चाय बनाब आब चाय पीब मोन केना दन करेया घेरा खा लेलियै पता नै किया से
तऽ जी त हिनका नमरल छनि तऽ केना ने घेरा हिनका पचतनि
भात भूज कऽ सेहो बसिया खा लेलियै ह तइ दुआरे हमरा हँ
कैयला खााय छथि बसिया भात भुजि कऽ बसिया भात सब नहि खेबाका चाही नुकसान करै छै
दुआरे गैंस जेका मोन
ह तैं तैं तैं हिनका मोन लहा लोट भेल छनि शुद्ध सादविक किया ने खााय छैथ हे
राति मे राति मे बेसी भात बनि गेलै से बचि गेलै कनिया त की कहलिय की जे नहि खेलकै छोटकी नहि खेलकै
छोटकी हाँ हे हिनको को छोटकी बड विकटाह छनि जल्दी अन्न पानि नहि खाय चाहे छनि ताहि दुआरे टिटही सनक लगै छनि हँ देह मे स क न‌इ छै
एक बगरा के मौस नै छै
हँ एक चिड़ै के अगर जो कथी कर ते तऽ एक चिड़ै के मासु नहि छै की कहियन हमरो तऽ छोटका तेहने धेर ई छैन जे हमरा तऽ चिन ता भऽ गेल हम कहलियै कि हिनका
ओ नै बदमाश छै छो अहूं के ई जे बिखना है बहुत बिख पदे छै
बड बदमाश की कहिन पेड़ के रखने छै कनि काल ले सुतनाए त कहे छियनि भारी पड़ि जाइया भरि दिन हमरा पेर क खेने की कहियैन हमरा ते देह में खायल अन्न नै लग होइया कि कहै छै कनि दिन मे हमरा ई देख निछछ पागल भऽ गेल की कहियै ह्म बड पेर जाइयै अपने जे छथि से कनीको नै सम्हारे छथि अपने पड़ल रहै छथि एहन छथिन
खिन है चश्मा अनतै हमर बेटा तऽ हम कहिया अनतै तऽ हम कहलियै ओम्हरे सँ ड्यूटी सँ होइत अनथिन तऽ एखन कि हँ हँ
छैन की
देह खराब भ गेल छै
अच्छा ससुर के हिनको दुनू गोटे के हे लेत आँखि के हमर जे पापा छथिन ओ नहि ध्यान देलखिन हुनका मो तियाबिन्द भऽ गेल छनि
हँ आ आब देखथुन ने लहान सब जेथिन कतहु तऽ ऑपरेशन करेता हँ ऑपरेशन तऽ करेता इम्हर दिल्लियो मे क करबा सकै छथि बड्ड जरूरी छै ओ सब तऽ हँ ओ सब तऽ ओ किताब तिताब पढ़े छथिन समाचार सब पढ़े छथिन दिक्कत होइ छनि कि
ह से की कहलखिन हँ हम कहलियनि हैं जे अनथिन ड्युटिये सँ उम्हरे सँ त कि कहलखिन है मंगल दिन आनबहक बड़की कनिया कहलकैया जे मंगल दिना अनतै
अच्छा मंगले दिन बुझत मंगलो दिन जाइ छथिन किने सुनै छियनि मंगले दिन के अथी छनि टिकट छनि और और कहत त और सब समान सब भए गेले बड खर्चा सब मे की देत
बड्ड खर्चा मै करैर भरि कऽ कहै छथिन
करेल भर अपना सबके तऽ करेल भरुआ मतलब सदाबहार भऽ गेल छै जकरा देख खियौ करैले भरुआ ल क चलि जाइ छै की कहियनि धरि ई छनि जे बेचारी के कनि कमे क मरचाई सब द क दीहथिन ट्रेन मे पैखाना बड गन्दा रहे छै
मारि मसाला क गैस अथी परेशानी छै कि नै तऽ मसाला कनि कम खाइ छथिन हँ
करिहथ पूरी पाड़ी नहि दिहेथ सोहारिये चारि टा पका दिहथ थिन हँ सोहारिये दऽ दीहथिन नीक लगतैन हँ पनीर तऽ सुनै छियनि जे बूढ़ा के पनीर बड रुचिगर लगै छनि ससरै छनि दू टा सोहारी पनीरे सने
ह तऽ कहल मतलब पनीर अन्ति तऽ पूरी बना दबै तऽ पनीर
भोज भात मे कनि आहा सुनै छलियनि जे बूढ़ा पनीर दुआरे भोज खााय लए जाइ छलखिन हे
बुझ तके जरूरत नहि ने पड़ै छै ओहिमे त दुआर त तऽ जरूरत नहि पड़ै छै तइम ताहि दुआरे खा लै न लगै छ एखन आब देखे छियै कहलियै कनि बजारो दिसन जेबे हाट ला लागल छै हाट लागल छै तऽ सजमनि अनबे भात आ ठंडा ठंडा सजमनि के भूजल बड्ड नीक लगै छै ह तऽ उएहे ह उएह बनेबै देखै छियै की केना हेतै कनिया और अहाँके चाय बनलहु चाय
हँ आखने चाह चढ़ेने छलहु हें लेकिन की कहियनि चेनसँ बैस कऽ चाह पिनाइ दू भर भेलै
से
हँ की कहै छथि
की भेल है अकेलै ने पिल भेल आबि गेलखिन टहलैत टहलैत
य बहिन सुघानी लागि जाइ छै ये बनेलहु जखने सुघैत सुूघैत ससरति ऊपर आबि जाइ छथि गमक लगै छै हँ चाहबै की जे कखनो असगर बैस क पीली लेकिन नहि ये बहिन जिन पूजै छै ये
कण्ठ स निचा नहि ने जाय देत कोनो चीज हँ तऽ सएह बुझियौ त की करबै तो नहि आयत कनिया कोनो बात नहि छै
बड़ दिक्कत छै लेकिन की कहिए ओहो मे अलगे मन हँ राजा घर कहाँ बहुत दिन से खई छी राजा घर नहि जा पेलहुं आइयौ बहिन अखन तक
ओ आओर आर पइन तइन मौस मौसम केहन समय साल केहन अछि पानि होयते ह
तऽ उबैड़ केलकन हे बहुते लत्ता कपड़ा
सुखा गेले सबटा सभटा सुखि गेल हे तेहन रौद उगला से लावा जेैका मत रौद भे देत रौद तऽ रहत बड़ करगर तऽ लाबा जकाँ नहि भऽ जायत मारितै बात छै बहुत नीक कनिआँ मशीन मशीन नहि अछि से मशीन अछि ने
मसिन तऽ बहिन मुदा या कनी खराब भए गेल छै तऽ सुखााय वालला खराप भऽ गेल छै हँ तऽ हाथेसँ हँ हाथे स कमहार के ऊपर देलियैन हे तऽ ओ तऽ पानि गरअ मे टाइम लगैत छै समय लगैत छै कि नहि हाथ सखड़ल कपड़ा के
ह हँ बुझियो कोनो बात नहि की करबै हाथेसँ धो कऽ मौसम ठीक छै उबेर तऽ छै घेर कखनो बरस जेतै कनिया एखुनका मौस एखुनका समय के कोई ठिक आना नहि ने अछि
से तऽ छैेहै साावन भादव मे मौसम के
हँ कखनो भऽ जायत पानि कखनो बरसे लागत धान तान रोपनी होइय धान तान तऽ रोप पैलै के ह चारिटा कोला चारि टा कोला मे रोपनी भऽ गेल
देखथुन कनि बढ़िया छै उम्हर गाम में पानि भेनाइ बड़ जरूरी बहिन
कोला में धान रोपा गेल एखन अय तैयो दस टा कोला तैयो एखनो बंाकी अइ हँ धान तऽ हेतै देखियौ लगा देबै कनिआ फेर पइन हेतै तखन
हँ हमर एकटा जे चाची छलखिन हे ओ कहे छलखिन हे जे भरि दिन मेघ लगले रहे छै कह द हुनका गाम में के दिन सँ रोउद
बतबियौ कनिया नहि रौद उगले जे है ने किया बताउ तऽ नहि नहि उगते उगते रौद उगतै तऽ अधे न पै धान खाली पहिनेे ने चाही हमेशा पान रहे हमेशा पानि चाही धान लेल हँ हँ तब देखियौ ने एखन तऽ पानि भेले आब आगो
आ मखान ये बहिन मखान सब सेहो बट खौधाइ छनि पानि पर मखान मखान केना दय छनि ये इम्हरो मखान बड महग छनि ये उम्हर सस्ता छनि कि देखथुन कनि ये उम्हरो सेह भाव तोहन तऽ दिल्ली आ गाम बड़ा जेना उपजे छै जेहि हिसाब से मखान उम्हर ताहि हिसाब से सस्ता
आ मखान तऽ पोखरि मे होइया तऽ अहाँके तऽ को पानिए रहैत छै ओहिमे फेर हँ बर्षा वाला पानि कनि एकठ्ठा भेल तऽ बहुते सारा लागल पानि
छै ने से फोकना सनसन नहि रहतनि किरी सनसन मखान पैकेटमे रहैत छनि हँ ओहन मखान खाय लए हँ सेहन्तगर लगैत रहैत छनि देखय मे यै कोजगड़ा सभमे जे परसाइत छनि पान मे की कहियनि ओ पान हँ मखान सोचे छियै जे अबै छै ने तऽ फल फलहार ल बहिन खगेत रहैया व्रत जत जे करै छी कि तऽ मखान खा लेलहुँ एक गिलास दूध पी लेलहुँ तऽ देह मे
दूध मे धऽ के जे मखान त त बुक कह जे बखा लेबै पीस मखान के भूज दियऔ घी मे आ ओकरा ह न हँ ओकरा बु बुइक दियऔ आ दूध मे धऽ की पका कऽ बड्ड ताकत के होइ छै हँ हड्डी मजबूत होइ छै कह कनिया हड्डी मजबूत होइ छै दाल के दै छिय की करबे बूढ़ सूढ़ के तऽ जरूरत पड़ै छै कि ने हँान गर्दन अहाँके सुखायत पियास लागत पान जे काची तऽ काशी कऽ कऽ बढ़आ छै ग आयब क नहि त ल जैत बेर आयब कि न कोजगरा मे कोजगरा मे एहि बेर आयब अपना सबके कोजगरा कते नीक जकाँ होइया खाजा लड्डू
बहिीन हेबै तऽ को झगड़ो हमरा लगे य लेटे पड़ते दुर्गा पूजा स हँ दुर्गा पूजाक के हँ जतरे पाछम तक कोजगरा होइ छनि
ा बड़की टा के डाला पर मे एगारह रंग के मिठाई रहे छै
कोजागरा हेतेन चार पाँच
चारि पाँच अङंगगना रहे छै बडड फलला अङंगगना मे छ तिन काकी घरमे
तऽ कनिया सब तऽ जिनकर सबके कनिया सबके के दुरागमन भऽ गेल छनि ओसभ तऽ नहि ने निकलत न कहे छै बर के कोजगरा ल लोक नहि देखे छै
मे रहथिन अपन कनिया अपन एकटा घर घर मे कनिया बैसल रहथिन हँ हँ बैसल रहथिन त ह तखन निकल ले घर अपन बैस की बात छै घर आ इम्हर डाला पर मे एगार के मधुर अबैया मखान अबैया बोरा तू बोरा त कम तऽ मखान नै औते तऽ बड़की टा के गाँव छै कि ने तऽ मखन बहु हँ मखान बटाइ छै बडड तझ्यौ उ ओहिल समयमे सभ आबि जाइत छथिन से सभा घरमे किनको ने किनको काज रहिते छनि
भोज भात हेतै ने तऽ तहन तऽ हिनका उपजुबा जेती तहन जे कतऽ के भोज खाउ कतऽ के नहि खाउ
भोज भात मे तऽ जिन्ता नहि माछ मासस खााय छथिन हुनका घर में तऽ पनीर तनीर डलना बनल डलना बनल पनीर बनल नहि तहन तऽ अपन छागर खस्सी मरायल त माछ माउस के माछ माउस के अपना सब के मिथिला के माछ के पार बर दिन माछ के बड़ विन्यास नहि त कोनो चीज हत तऽ माछ बना लिअ ई छठियार छै तऽ माछ बना लिअ अहाँके
पर पनीर के व्यवस्था करऽ पड़तै हँ सब सब चीज मे माछ मासस अपना सबके तऽ माछे सब सा शुद्धि होइ छै कि नहि सोहाग भाग छै बड़का हमहुँ नहि छोड़लियै हे बहिन खन खेबै कर